हँ आवाज जाइयै
हँ हँ आबय ये
कहलियै
आँ
चाचीे के कहलियै ने
की हँ हँ कहलियै कहलियए अबिते देरी कहलियै मम्मी के
अच्छा हं हं की कहलैथ चाची?
किछु नहि मम्मी कहलकै ठीक कहलियै हम हम नहि अथि अय मे सब अय सब मम्मी कहो लै एतै तऽ मम्मी ओहि सबमे नय पड़वला छै
हूं आ कथी कहथिन अहाँ की की कहबे केलियै ठीके तऽ कहलियै कोन अथी अहाँ तऽ ओना हमरा उएह दिन कहने रहौ जे हमरा एना एना कहलक
नहि बड़बड़ाय छलै खाली जोर से ने कियो बाजैत आबय छौ से बजै छलैये
हँ
ह हम ओकरा कहलियै अहाँ जोरसँ बाजि लेब तैके ई मतलब नहि ने छै जे अहाॅं सही भऽ गेलहुँ ओनाहु चोरो जे जोर सऽ बजै छै
बड जोर से बाजैत रहैत छै आ जेना लागत की जे आवाज कते भारी छै ने छै ओहि तरीकाके फ्रेशो नहि आवाज आयत आ जोरसँ बाजत
ने
हँ वाइफाइ से कनेक्ट छै
हँ हँ वाइ- फाई पर कनेक्ट रखने छी।
हँ- हँ, व- वाई -फाई, से कनेक्ट छै हँ।
आवाज कनि -कनि कटि रहल हइ तै दुआरे।
अच्छा एखनो कटैया। आ अथीे कानमे एना कऽ सटा लेने छलियै मोबाइल, तै दुआरे बुझाइया कटैत हैत। अच्छा एखन सुत कऽ उठल छलहुँ अहाँ।
हँ हम एखन कनी देर पहिले सुइते के उठलौ, हम उठुै नऐ बजे।
अच्छा!
हेलो नै जाइया आवाज, नअ बजे उठलियै कनि सफगोल -तफगोल पिलयै, तहन गेलयै हैं फूल लाबै लए, आब चाय बनाबै छियै।
अच्छा एखन चाय पीबै छी।
ह आइ हम उलियै ने बड़ नीन लागल छलै, सुतलियै तबो
ओ। अच्छा खाना नहि बनलैया?
उठलियै तऽ उइठ के पहिले सफगोल पी लेलियै। नै बनले ह ममी बनबे छले, पता ने की सब बनेलक हमरा बुझलो नै या ओकरा बैन सब्जी बुझाइया अपन नहैत, तैहैत हँ भात- तात छुछे सब्जी बना लेलकै, बुझिय आधा
अच्छा ओ।
आधा बनि जाइ छै, रोटी सब्जी ओ बना लेलक। आ तहन जे अपन कोनो दोसराइत किछु रहतै से, आ भात से कऽ के ओ छोड़ि देलक।
अच्छा ओहिके बाद अहाँ अपन देख लैत हेबै।
तऽ उहो कऽ सकै छै, किछु ओकरा बनबय के मोन रहतै तऽ, आ भात- तात हम चढ़ेबै।
हँ- हँ अच्छा। बुझलियै शिवानी इहै वाला सोम हैत यै। बुझलियै ई जे आब ऐत। तऽ सकड़ैत वाली सबके सएह छै, ई बीस तारीख वाला।
नै- नै हम नै मम्मी तऽ देखने छलैया।
नै ई प- बड़का पतरा मे छै देने मामा के पूछ पूर्णिमा बाली के छै
हम ककरोसँ पुछवा लेबै, एहि दुआरे जे पूर्णिमाके बाद संक्रान्ति होइत छै, पहिले नै होइत छै।
नै बहुत बेर भेल अइ पहिले, जे एकटा सोम संक्रांति वाली के पहिले पड़ि गेल छै। कए बेर एहन भेल छै, जे एकटा पहिले पड़ि गेल छै।
कियाकि हम ने काल्हि अथी पुछबेलियै मामोसँ, आ फेसोबुक पर सभ सएह दऽ रहल छै, जे मत
देखै छियै। ओतसे एक बात आइत ने आइं गे मम्मी। ई सब कहै छथिन जे, पहिलही छै संक्रांति वाला के।
हँ चाची के कहबनि बुझ
हँ तऽ पूछवा लेब अपन ओ ककरो से
हँ हम दू टा पंडितसँ बुझलहुँ हैं, तऽ कहलक हैं इएह सोम छै।
हँ- हँ हम दीक्षा से पूछि लेबै हं। दीक्षा के कहबै ने त ओ पूछि क कहि देत। एथिन हमरा सबके जरूरत होइ छलै त ठीके आशीष के नहि त दीक्षा के कहि देलौं।
हँ हुनके से अपन पूछि लेबै कहं हम्म आ ओना हम जे पुछबेलियै ने, हमहूँ बुझबेलियै तऽ काल्हे पुछ बेलियै तऽ इएह वाला कहलकै जे बीस तारीख वाला, फेर मां ओतऽ से कहलकै जे बीस तारीख वाला सोम हेतौ।
अच्छा ठीक छै, एक बेर पुछबा लेतै ने कैला छोड़तै।
हँ-हँ पुछवा लेबै हम्म आ फेसबुक सब पर नहि रील्स सबमे आबैत रहैया इंस्टा सबमे, तऽ एहिबर कनी लोकके कन्फ्यूजन छै, तऽ ओहोसभ रील्समे मतलब सैह‌ए कहलकैया जे
हम्म
चाय उधिया गेल।
नहि प गैस जलै छलै न लाइन आबि गेलै, तऽ ओ पंखा चलै छलै।
अच्छा-अच्छा बन्द भ गेल।
ह नहि तऽ ओकरा फेर बन्दे कऽ देलियै, कहलियै पंखा चलै छलै तहन त इंडक्शने चलबऽ पड़ै छै ने।
हँ-हँ
इंडेक्सन पर ई फायदा छै ने जे पंखा चला कऽ काज कऽ सकै छी।
काज कऽ सकै छी गर्मियो नहि लागत। हँ आ बर्तनो नहि धीपै छै।
नहि-नहि एहिपर धीपै छै की, बढ़ियां धीपै छै।
अच्छा ई हमरा वला पर नहि धीपै छै।
इंडेक्शन पर नहि धीपै छै, इन्फ्राडेड वाला पर बढ़ियां धीपै छै, एहन धाह झरक लागै छै। गैस पर खाना बनबऽ मे ओते गर्मी नहि लागत, जतेक एहि पर लगै छै।
ओं आ हमरा अथि
लाल दहकैत रहै छै ने ओ, देखबै त एकदम लाल रहत। हँ हमर सब बर्तन चढ़ैया।
अच्छा तैंय लाल बाला हैत, हमर सब नहि स्टील खाली चढ़ै छै, सब नहि चढ़ै छै त हमरा त खाली
नार्मल इंडक्शन अय।
हँ-हँ खाली स्टील चढ़ल, त हमरा त ओएह दूध चाही खाली भेल।
तऽ टेबल फै स्टैंन्ड फैन रहै छै न, त ओकरा दम सामने नहि रखलहुँ, कनिक साइड क क किया त सामने रहै छै तऽ ओ डायरेक्ट ठण्ढाए दैत छै, ओकरा ओ अपने एते तेज रहै छै।
हँ-हँ
तो ओकरा कनिक साइड क क रखनौ, रोटी-तोटी बन बऽ काल में तऽ कनि मोन चैन लागल, बड गर्मी नहि तऽ लगैत रहै छै।
अच्छा ओ जे चौंकी अहाँके जतऽ राखल रहए ओहि दिना हम देखल‌ऊ तोऽ ओहै साइडमे खाना बनै यैं।
नहि-नहि ओतऽ नहि ओत ओहि पर बेड छै सामने बला पर।
अच्छा ओहि दिना चौंकी जे राखल रहै न तऽ देखलियै रोडपर स। हँ रोड पर से त नहि देखैल हेतै।
सबके हँसी लगै छै हमर बनैल हँ आब की करू जेहने राखल छ अहाँके ओ घर नहि देखायल हैत। त ओ मतलब एहि तरफ छै कनि, मने छै खुलले छै लम्बा छै। तऽ एहि बीच मे चौंकी देल छै, ओत बनैं छै खाना।
अच्छा हमरा ओ खाली रोड पर से चौकी वाला दे
हँ तऽ ओहि पर बेड- ओहि पर बेड छै-ओहि पर बेड।
अच्छा-अच्छा हम्म रोड पर से त नहि न देखाय छै, आब अहाँके बियाहे। हेतै तहने, अहाँके बिआाहमे जायब आब।
अच्छा! हमरा बिआाहमे आयब।
हँ, आब जल्दी अहाँ बिआह करू, आब अहाँके
उपलयने मे भ गेल छलैय, साफ कहलिन भक। कहहि तऽ अपने ने मंगबैत रहियै।
उपनयनमे तऽ चलि गेलियै चाची, देखबे केलखिन। हँ भगवानक पूजा! बापरे बा चलि गेललियऐ ककरोले, तहि दुारे नहि आय पेलियै।
ह, नहि गेल रहितौ तन तऽहीमे आयल रहैतो, तनन तऽ और छूटि गेल रही ते।
हँ बधन त छुटि गेल रहितै। अआब अहींके बियाह मे अगर
हू- हू। न नीक दिन त मंगा लेबे।
अचछा! कोनो बात नहि, हम चलियो एबैन।
ह से कहै छथिन, कोनो बात नहि, हम चलि अबैन। हमरा कहैया आब ठीक छै, हम दीदीके कहै छियैने, एक दिनमे मङँगा लेबै।
हँ, अच्छा! किया जल्दी बियाह नहि करब, जल्दी बियाह करब तऽ, ओहिमे नीकसँ आयब ने, चा
नहि -नहि नह आ एक दिन एक दिनमेहीं आ जाउ, हम म एते छी, ताबे तहने।
अच्छा!
ओहिमे खुशी से के सतकार करतैन। ओहि उजबीजी मे किछु नहि ने हयत, एक बेर आबि जाउ, तेकर बाद त एबे करब, तेकर बादऽ फेर नहियो बजाबऽके रहत तैयो आबि जेबै ने, से बात भऽ जेतै।
हँ- हँ, से त छैहे, अच्छा! देखियौ कहिया नीक दिन होइत छै?
ह कह ममी से कह छै। हमरा सभ बैर मे केओ बुझबे नहि केलकै, हम तऽ अहिना सब अङ्गनाय जै लगलियै।
अच्छा!
ई नहि को कलकै जे निक दिन मे लऽ जैते, कि एना की ओन्ना।
हुँ, त अपन सभ के त ओनाहतो की कहै छै, एके अङ्गना कहै छै, ने नहि कहै छै?
तऽ तैयो तऽ फेर सब अथी केनेह छै ने, जे मने ओङ्गना दिन पर जायब, अना ओहि दिन पर जायब, मने एना नहि
पर जायब, ह्म- ह्म, हुनकर अंगना कथी नाम छै?
यऽ मम्मी सबके बाद भऽ गेलै या। मने आब वला ग्रेड मे, मेन छै अगना अलग भ गेलै त, कनि तऽ ई होइते छै ने नीक दिन में लोग जेतै। माँ हमर दादी माँ ई सब चीज बुझबे नहि करैत छै। छलै, बुझलियै, ओहो अपन ओ अपन एनहिये, मम्मी के कमे दिन भेल रहै दुरागमन भेला ओ अंगना, ननू बाबा ओत्तअ उपनइन रहय। दुइयए महीना भेल रहै, आब बुझियो क कते दूर भेलै, तैयो मतलब हँ, दादी मां कहलके की भऽ गेलै, अपने अंगना के उपनइन छै, लोक जाइत छैै। तऽ मम्मी के लऽ गेलखिन, मम्मी खायो ले लऽ गेलखिन, लऽ गेलै दादीमााँ। जे अपन जा कऽ खाइयो लेत, की भऽ गेलै सभ खेतै तऽ ओहो खा लतै।
पहिले अपन मतलब, बैसे के खाउ अपन अङगना मे।
हँ, सब जाइ छलै, मम्मी हमर ओ बुझियो दुइयए महीना भेल छलै, तहन खायो ल गेल छलै। दादीमा कहलके जायलै, तऽअपन चलि गेलै, हँ। मम्मी धोने छलीह सपबोल वला कप
चाची नहेलखिन हन नै एखन
नै नहलकै चाय लेय छै, बैसल
अच्छा गोर लागैन छियैन चाची के एते बात तऽ क लेलिये गन एखन याद
लगै छथुन। कखनो ओकरे हम पकड़ा देब बात कऽ लेबै ओकरा से बत तियेब रुकू नेयऽ अखन तीस गो कॉल करऽ केय हे भगवान अय बीच के हम अथी गेलउ हन सुआगिन रहलै कहय या खूब खुश रहयलऽ कहय ये
अच्छा काज करै छथिन चाची
हे पड़ि रहले यए ओ ओकरा काज भऽ गेलै नहाय ले जेते आब तऽ चाय पी लेतै तहन अपन नहा चलि जेतै चाय बनै छैय ता पड़ि रहलैए। हमरा सबके अथी छैय, नेय एकेठाम बेड छै एकेठ हां ठीक।
अच्छा ओते बेड हेतै तऽ अपन पढ़ि रहैत छी। हलो हलो हलो हलो